हेलो।
हेलो।
हं आवाज जाइया?
हं-हं आबैया।
की खाना पीनाा बनि गेलै?
रोटी बनि गेलै सब्जी आब बनतै। एखन सब्जीके ओरियान क रहल छी काट खूट। ह।
एखन ओरियाने भ रहल छै?
हं हं, गरमे गरम बनतै। भिंडी के सब्जी ठंडा नै नीक लागै छै। तै दुआरे गरमे गरम। हं अं हमहुं अहांँके मैसेजे कर बला छलौं। ओ फेर कहलैथ कि अहाँ सब गेल हैब दुर्गा स्थान।
हं से त गेल रही, ओत सं फेर कनी दु कान गेलौं कहितौं त मम्मिए बात क लैता। अहाँके मम मम्मी स बात करै ले अथीओ भ गेल रहा कालि, काल्हि करा दे
हं अच्छा करा देब चाचियो के मोबाइलमे छै? नै हं वैह चाची छथिन। चाचियोके मोबाइलमे ओ आइडी छनि?
हँ आब अथी भ गेलैया, मतलब ओकर लिमिट एक्सीड भ गेल छै।
अच्छा। त हम की कहै छै, हम क सकै छियै?
नै, नै क सकै छी। हुं, लिमिट ओकर एक्सीड भ गेल छै।
ओ। ओकरा पर केबो केलिअइए हम अपन मामी बेटा पर, त एकबेर केलियै त कनी मतलब ओइ टाइममे बेरिया छलै त ओइ टाइममे बातो भेलै ले कि ओय के बाद बुझयो नै हमरा अथियो केएट गेल आ बातो नै भेलै बुझ ओकर नेटवर्क प्रॉब्लम छलै रिसीव केलकै। एक दु दू मिनट भेलै बात, ओय के बाद अवाज गुम भऽ गेलै।
नेट के प्रॉब्लेम
हां नेट के आब पता नै ओकरा भेलै नै हमरा तऽ नै भेल हेते, हमरा अगर हेतै तऽ अहाँ से तऽ फेर बात कते नीक होय छै।
हां अहाँ के नै भ ओकरे भ गेल हेतै अहाँ के त वाइ-फाई पर कनेक्ट अय नै त वाइ-फाई के स्ट्रांग रहै छै, अखन नेटवर्क बहुत खराब छै, फोन केना
हां से की कहे छै ओकरा हम कहै छलियै बौअवा रे अवाज लिक होय छौ तु बाहर निकल बाहर कहै छलै हां दीदी निकलै छी, निकलै छी ओय होयते-होयते केएट गेलै बुझयौ। ओ कॉल तऽ बेकार भ गेलै। हुं दुटा कॉल हमर बेकार भ गेलै।
कुनू बात नै छै एक सौ अस्सी मिनट पूरा हो के रहै छै ना जखन लास्ट जेतै ने तऽ एक सौ अस्सी मिनट।
दस मिनट।
एक सौ अस्सी मिनट।
अच्छा एक सौ अस्सी मिनट हुं।
से जहन मतलब अहाँ के लास्ट हुआ लागत नै कॉल तऽ हम खुदै जब हमरा बाकी रहतै तऽ हम अहाँ के कैह देब जे रोक दियौ। अखन हम करै छी कॉल।
अच्छा। हुं तैयो ओ दसटा पुर गेलै। आब उ पाँचटा जे देलकै या से छै।
हां तऽ ओन्हिये करी।
तऽ पाँचटा की कहै छै ओयमे तऽ बुझयै दूटा तऽ बेस्टे गेलै आठ टा टा अपन भेलै।
हां।
आ ई जेना पाँचटा देलकै तऽ फेर एकरा पाँचटा उम्म मतलब जहन भऽ जेतै कम्प्लीट तऽ फेर देतै पाँचटा।
हां ओनैहिये।
अच्छा आब पाँच-पाँचटा के देतै ना।
हां। फोन हमर रोटी छै आ आम छै। कनि भुजिया बनतै तऽ ओ बौअवा बनतै हमरा माथ काएल खुना हमरा माथ मे बड दर्द अय। कतो त जाय छिये नै त हमरा और जादा दर्द होवा लागैया।
अच्छा तऽ बौअवा बनैथिन भुजिया।
हां कहलकै आय उहाए बनेतै।
अच्छा बढ़ियाँ छन।
हम ते आम रोटी खेबै।
की खेबै अहाँ।
आम रोटी, हमरा बड़ नीक लगैया।
अच्छा बढ़ियाँ या तहन नीक लागै या।
हमरा आम रोटी बड़ नीक लगैया, आम रोटी
हॅं हम तऽ मुँहे मे नहि लै छियै आम। हँ सेहनता से जै टाइम मे आयल छलै, जेना खसल तऽ टेस्ट कऽ लेलहुँ भऽ गेलै ओहिके बाद ने हमहीं खेलौॅं नहि हमर बेटे खाइये।
नहि नहि हम तऽ आम खाइ छी हमरा आम बहुत पसन्द अइ नीक वला आम मतलब आम नीक रहतै केहनो आम नहि खा सकै छियै।
हँ हँ
हॅं हमरा पसन्द अइ हमरा आम रोटी अचार बड नीक लगैये।
आ रोटी अचार, बढ़िआं ऐ तहन। आम रोटी ओना की कहैत छै ई नहि छै कि हमहूँ नहि खेने छी खेने छी। लेकिन आब नहि खाइ छियै।
नहि हमरा बहुत पसन्द अइ हमरा बच्चे से आम रोटी हम लइतौं ओहिमे अचारो लइतौं।
हूँ।
अचार के साथो बड़ नीक लागै छै।
अच्छा।
आम रहै छै तऽ टेंशन फ्री रहै छी, हम अपन आराम से। खेलौं हँ हूं। टेंशन फ्री रहय छी। हॅं चाची अगले बगले छाइथ
नहि ओ चलि गेलैथ ओ चाची खुशबू के मां, नहि ओ त पंखा चलै छै ओ नै सूनितो नै छथिन किछो ओ थोड़े ने बुझैत छथिन ककरा सँ गप करै छियै ओ नहि बुजहै छथि आ नहि ओ नहि बुजहै छ कान मे लागल बस ई देखै छथिन कान मे लागल छै।
बतियाइ छै अपन ककड़ो स हुनको त नैये ककरो से बतियाइत हेतै।
आब आब ओहो भए जेतै सब ते फोन पर अहाँ देखैत रहियौ ने हम एक दू दिन के बाद ओहो खबैर अहांक के हम देब। आब ओहो भऽ जेतै बाप रे बा हमेशा ककरा सँ बतियाइत रहैत छै फोन पर हरदम। फोने मे रहै छै लागल।
तैं हमर नाम नै कहबै।
नहि नहि उं हूं हूं। आहा आ नहि यै नै कहबै। हम हिनको नहि कहलियनि हें अहाँके नाम बस ई कहि देलियै जे एना एना छैन। लेकिन अहाँके नाम नहि कहलियैन ए।
अच्छा ठीके केलियै कोनो बात नहि छै।
नहि अगर अहाँ कहब तऽ हम कहि सकैत छी लेकिन नहि कहलियै ह एहि दुआरे कियकि
देखियौ अगर अहाँ हुनका कहबनि तहन सभ लग चलि जेतैय।
हँ हुनका पेट मे ई ने जे हम कहलियनि तो बुझ लेथिन ओ बात नहि छैन ओ हेते तऽ कहथिन नहि ओ से मालक से जहने महावीर चाचा कहथिन एं भरि तऽ फोने
होइ छै तऽ ओ अहाँके बात केलखिन हुनका बुझक
नय अगर मां एक बेर कहि देथिन भरि दिन फोन पर लागल रहै छौ तऽ ओ कहथिन हय सिवानिये से त बात करैत रहै छी कत लागल रहै छि ओ एते हुनका बजा जे बेटा कर हँ - हँ ई गलत ने जे मतलब ई जे ह। कनियें से तऽ लागल रहै छै, कतऽ लागल रहतै, तऽ हम हुनका कहलियै ने। यौ से अहां के माँ जे हमरा एना देखे अथी फोन तोन पर हम एखन के लागल रहै छी। तऽ ओहो हुनका होई जैन हम लागल रहै छी तऽ क कहि दियौ हम कोनो एखन मोबाइलमे किछु कनि करैत रहै छी, काजमे लागल रहैत छी। हमरा टाइम देबय पड़ैए ओहोमे कहऽ दियो ने की छै जे हम कोनो काज। हँ कहियो मोबाइल से हम काज करै छी बात। खतम छै बुझि जेतै तहन अहूँ फ्री रहब कनी अहूँ मोबाइल में टाइम देबै नहि तऽ काजो पर ध्यान रहैत छथि से तऽ ओ भइए जाइएा हमरा। कह छै साँझ मे जे बौआ से बात करऽ लगलै हम अपन मामी बेटा स।
ह
ओहि टाइम में मधुबनी बाली चाची छलखिन माँ। इहो सब कनि हल्ला होवय लगलै न आ हमरा बजबऽ लगलखिन इ सब। ओम्हर हम बातो करैय छलियै ओएहमे फोन कटि गेलैय बुझियौ। हं हुनका हं तऽ कहने छथिन जे अहाके आइ काहलथिन ह जे अहां कहि किया नै दै छीैयै कहि दियौ। ओहो अपन बुझि जेतै हम कहेलिए बुझित जेतै। लेकिन एतऽस दिल्ली तक हमरा हल्ला हैत फर फोनमे रहैत छैय फोनमे रहैय छैय।
ह तऽ भाइ फोन अर्निंग करैय छैय एनैये रहैय छैय।
ह तऽ से हमरा कहेये पड़त बुझियौ नै तऽ एतयसे गुड़गाँव- गुड़गाँवस द्वारका- द्वारकास मधुबनी। इ होइ छैय हमर वला बात पुरा होइ छैय। तैं एक बेर हम कहने रहैये पेपरे मे छपा तक देरी रहैय। हमर बात के एकदिन हम कहने छलियै एक साल कमस भऽ गेलै करीब।
ओइबेर दिपावली के नै होय छै।
नै नै बाप रे ओम्हर केना हेतैय।
हुनका किया डेंगबैय छीयै ओ से नेऽ -से नै बुझलियै।
ह नै हुनकर नै होइ छैय हुनका।
दुनुमे एतेक अंतर किया, से जानऽ चाहैय छियैय हम।
से तऽ अन्तर छैय बड़का बेटा बड़ा पुतहुमे तऽ ओ तऽ अंगनो के लोक देखैने छथिन जे माँ कऽ। एतेक अन्तर करैत छथिन जे दुनुमें फर्क। खर्च बर्चस लऽ कऽ। नै पढ़ि सकैय छीयै आब ओना तो हम पुरान भऽ गेलियै तऽ हमर कोन जरू बुझैय छै शिवानी कखनो काल के सच पुछु नतऽ हमरा कना जाइत रहैया। हमरा कखनो काल क बहुत जादा एते मतलब अपना अन्दर तकलीफ होइया जे हम अकेला में बैस कनैत रहैय छियै कखनो कालके, अगर हम किछु देख लेब अथी भेल तऽ हम बहुत मतलब ककरो हम किछु कमनै। लेकिन हम अकेला में बैसके बहुत मतलब हमरा कनैत रहैए, हमरा कए दिन दीपा देखलथि दीपाइत छलैथ तऽ हमरा कहैलथि दीदी किया कने छी, किया कने छी, हुनका हम की कहियै।
इ गलत बात भेलैय एहिमे की अथी छैय आहा हुनकामे की अन्तर।
लेकिन इ चीज खुद इ चीज खुद दीपो बुझैय छथिन दीपा इ चीज किया कि किछु बात। फेर मुड़न नै भेल रहय, तऽ मुड़न से आहां। इ दू तीन हफ्ता पहिले घर मे किछु झंझट भेल छलैय, इएह सब किछु लऽ कऽ।
आच्छा।
हम कहलियै देखियौ दीपा अहू घरमे छी, आ हमहू छी आ चा मधुबनीयोवाली चाची आबै छथिन, ओहो सभटा देखते छेथिन। तऽ की कहैय छै, हम हुनका केली एते दिन हम नै किछ हुनका कहैय छलियै, लेकिन आब हमरा कहय पड़त। त अहुके कहब मतलब आहाँ देखैय छियै अगर अहाँ स पूछता, कियाकि हुनका ओ पूछ के आदैत छैन। पुछता जे ह दीपा की भेलै त अहाँ के सच्चाइ कहऽ पड़त। तऽ खुदे कहलखिन मधुबनीयोबाली चाची के जे ह माँ फर्क करै छेथिन।
से माँ अहाँ एना नै करू, ओहो कहलखिन अच्छा माँ आहा फर्क नै करु, लेकिन की कहु सब
तऽ आखिर हमरा इ समझ नै अबैये की किये जहन आहाँ आरामे स बियाहे करेने छी त घरमे। तऽ भाय सब अबैय छैय, तऽ ऐमे फर्क करऽ के कोन बात छैय। आब इ कोनो बात भेलैय सब - सब लग रहैय छैय।
नै आब हमरा नै मशीन आबैये नै किछु लुइर आबैये। तऽ जे लुड़िगर रहेय छैय, आब ओकरा दिस रहे छैय।
एहन थोड़ही होइ छैय, भाय सब - सब रंग होइ छैय, आब हाँके पाँचों अंगूरे। पाँच रंग रहै छैय, सब एके रंग केना भऽ जेते एके रंग भऽ जेते तऽ दुनिया चलतैय।
जे एक मेंए के कोइख से। जनम दै छै ओ तऽ एक रंग रहिते ने छै। हम तऽ ऑप्शन मे इहे बात कहने रहियै हम तऽ दू गांव सँ दू दियादनी एल छि।
के पाँच टा अंगुली पांच रंग रहै छै।
हूँ तऽ फर्क तऽ बहुत। फर्क तऽ बहुत हमरा साथे होइया, बहुत होइया ओय ले केए दिन घरमे झग। केए दिन लेकिन हम इग्नोर कऽ क इग्नोर कऽ क चलैत- चलैत एक दिना हमरा। बजागेल रहे ह। लेकिन एक दिना की कहलउ मूड़न सँ आठे या दस दिन पहिले। हम बजने रहियै घरमे। जेना की भेल रहै, हम ओत बैसल छी जेना हम ओ छी घरमे ठीक छै। लेकिन हमरा एक बेर नै कोनो पूछ पाछ। इ की नै कहे छै जे ह की खाना। आ दीपा कताऽ हये दीदी दीपमला की खाना की सब्जी कैट दिअ। ह यै दीपमाला की कदियऽ तऽ हम कहियै माँ हमरा किया नै किछु पूछै छथिन, तैयो खैर करै छल। कोनो बात तऽ हम सराय बासन धोइत रहियै, हम ओ अपन ओय मे लागल रहौ। तऽ फेर की कहै छै तऽ दीपा रोटी बनबैत रहै शायद। रोटी नै बन रोटीेये बनबैत रहथिन बुझैये ह। आ हुनका रहैन ब्रसपैत तऽ हमर कहनाम रहै जे अहाँ के उपास ऐ जहिया। अहाँ किछ नै करू ओय दिन हम सबटा करब। हम हुनका इ चीज कहने रहियैन, की जहन हम घरमे छी तऽ हम सबटा करब। अहाँ ओहि दिन किछ नै करू, खानो पीना सबटा हम करब तऽ हम। ह तऽ ब्रसपैत उपास कते जनाबै छै शिवानी कहीयो हम केने छी तऽ।
करहे पड़त जखन अहाँ छीहे सहि बात छै दुनू एनैहीये लोक मिल कऽ। करै छै हूँ।
त कहबाक चे ह माँ हमरा ब्रसपैत दीदी हमरा इ बात कहने छैथ जबकि माँ के सामने इ चीज कहने रहियै। तऽ दीदी ऐब कऽ रोटी बना लेथिन तऽ कोनो बात नै अपन। दीपा आँटा सैन कऽ रोटी बना लैलखिन तऽ ओहो लै चल कोनो बात नै। हम कहलियै हम आबै छीै तऽ हम खाना बनेबै बड़ी ओदिना बनेबाक रहै कढ़ी बनेतै। तखनऽ त बनेबय, कनि माँ थिन। हँ रोटी बइन गेल, जल्दी स न अथी बेसन के फेन लिअ। हम बड़ी जल्दी सँना छइन दै छी। अहाँ बड़का लेब।
तऽ फेर हम सराय बासन आबिक माजिकऽ आर हम बरनडा पर बैसल रहियै बौआ लग जे माँ किचन स हट किछु करैत रहथिन किचन मे जे किचन से हटथिन तऽ हम जेबै किचन मे